हेलो की हाल-चाल यौ आदर्श बाबू?
ठीक छै, अपन कहियौ अहाँ?
और सब तहन भोजन भात भऽ गेलै?
हूं भऽ गेलै।
की सब भोजन केलो हें?
हुं-हुं-हुं आय घर पर मौसा ऐल रहथिन तऽ इहे सब बनल रहे जे अपन सबके वहि भात, दाल, सब्जी, तरुआ तिलकोर के। आर पापड़-तापड़ चरौड़ी। सैह सब भेलै यै आय खनी।
तहन तऽ आय एकदम महो-महो कऽ देलियै यौ, मिथिला के तऽ अहाँ सब भैया पारम्परिक भोजन जे तै सहे सब केलो हें। ई सब तऽ मिथिला के बुझियो एकदम आन, बान, शान छीयै, पूरा एकदम तरुआ भेल रंग-बिरंगक तिलकोर के तरुआ, खमहौर के तरुआ, कदीमा के पत्ता के तरुआ तै के बाद सब जे जे हय यै अपन सबमे बुझिते छियै, रंग-बिरंगक भेराइटी। पान के देखियौ, मिथिलामे जे छै नै पान माछ आ मखान
बा
तीनू जे छै नै से मतलब उत्तम चीज छै, एकरा एकर मान के चलियौ जोड़े नै छै, किछ मतलब एकर बात ते करनाय बुझियौ तऽ अनर्थ छै, कियाकि ई सब चीज जे छै ने से अहाँके दोसर ठमा भेटे नै सकै यै। मखान तऽ आइ काएल मे इहो छै जे मखान अहाँके कथी कहै छै दोसरो मतलब उम्म मतलब आब तै एक्स पोर्ट होइ छै दोसर-दोसर देश सबमे तऽ ई सब चीज भेटो जायत लेकिन अहाँके पान बहुत कमे जगह भेटत। आ माछो-माछो भेट जायत लेकिन एहन स्वदगर माछ नै भेटत अहाँके।
आ तै पर से आय उम्म मौसमो छलै नीक। तऽ कहलियै घुम फिर आबे छी तऽ मधुबनी गेलौ ओते मिथिला पेंटिंग सब देखलहुं, घुमलहुँ फिरलहुँ ई सब
मिथिला पेंटिंग के तऽ बुझिते छियै, हँ। अपन सबके वैह त छियै सौन्दर्य।
हँ से सब तऽ छैहे लेकिन देखियौ है की छै ने अपन सबके जेना मिथिलामे एकटा देखियौ मिथिलाके जे धरोहर जे पुरनका जमानाके जे सब चीजसभ छलै ओकर जे मेन चीज जे छै ने ओ अहाँके आब तऽ गाँंव सबमे धीरे धीरे खतम भेलै लेकिन लेकिन एखनो, अहाँ अहाँ जे मिथिला हाट जेबै ने ओ ओतय अहाँके हर एक चीज जे पुरनका जमाना छलै ने आइसँ एक सौ साल पहिले ओ सब चीज अहां के भेटत। देखियौ से ठीक छै, लेकिन ओहि ठुमका बाते अलग छै ओहि ठुमका बात के हम इम्हुरका बात से अहाँ ओ नहि कऽ सकै छी।
ओतय गेला पर पता चलै छै जेना मिथिलाञ्चल के असली वासी छी। मिथिला के हरेक चीज के ओतऽ भेट
हँ और सभ कहियौ भोज भात अहाँ सभ दिस होइ छै कि नहि।
भोज भात तऽ बेसी फेमसे छै अपन सभक भोज भात। भोज भात हर अगला दिन भोज होइ छै।
हँ देखियौ है कि छै ने मिथिला मे ने छै कि मतलब मिथिला के भोज आ मिथिला दुनू एक दोसर के बुझियौ तऽ सहोदर भाय छियै।
हँ।
मिथिला आ मिथिलाके भोज दुनू अलग भए नहि सकैए कहियो।
हलो। रौ अथि कतऽ छौ रौ। और सब।
और सब की कहू आब।
कि सब करै छी?
करै नै किछ छी कहबे केलौ, घूमै फिरै छी इएह सब कनिये रातिमे कहबै केलिये कनि बेस
सुनलहुँ जे अहाँ कहाँ दिन मिथिला पेंटिंग सब सेहो बनेनाइ सिखलहुं हे मतलब केना की की सभ अहाँ बनबै छी मिथिला पेन्टिंगमे।
हौ हमर दीदी सीखै छलखिन मिथिला पेन्टिंग तऽ हुनके संगे रहैत रहैत कनि कनी हमहूँ सिखलहुँ हें।
कहाँ दैन अहाँ कोहबर बहुत नीक बनबै छियै।
बहुत नीक तऽ नै अपन दिसका लोकके तरह नीक नहि लेकिन हँ बना रहल छी हम ठीक बनाबे छी, अपन दीदी संग रहि क सीखल
हँ देखियौ, देखियौ ई सब चीज जे छै ने मिथिलाके बहुत मतलब बुझियौ तऽ ई सब चीज आब धीरे धीरे जाएल चलि जा रहल छै लेकिन एखन की छै ओकरा आनै के छै, एकर जे वैल्यू छै ने ई अहाँके देखियौ हमरा बुझाय जेना अहाँ अहीं अपन ग्रुप मे देखबै त अहाँके अगर दसटा कियो दोस्त हैत तऽ ओहिमेसँ अँहीटा एकटा हमरा बुझाइये एकटा ओर किओ एहन हैत जे मिथिला पेंटिंग जकरा अबैत हेतै। देबन आयल और हमरा देखियौ एकर सबके जे छै ने एकर सबके डिमांड जादा छै लेकिन जे बनबै वला आदमी सभ छै ओ कम छै तहि कारण मिथिला पेंटिंग के जे
नबका चलन पहल के च कर नय मिथिला के चीज सब बिसरल जाइ छै सब आब एकदम अलगे दुनिया में जा रहल छै जेना यूरोप के होय, छी तऽ मि थलेके मिथिलांचल चीजके तऽ बचबऽ पड़त।
अहाँ देखियौ अहाँ पढ़ि रहल छीयै तऽ अहाँ इहो चीज सो ने सुनने हेबै जे मिथिला पेंटिंग के जे एगो मतलब ओ छै ने जे माछ माछ जे बनैया ओकर जे पेंटिंग जे छै ने से एगो इंग्लैंड के बहुत बड़का मतलब ओ छै म्यूजियम ओयमे राखल गेल छै। त देखियौ देखियौ अपना सब तऽ एकरा छोड़ि रहल छीयै लेकिन ई बाहरी जे आदमी सब छै से विदेशी पकड़ रहल देख छियै अपन सबके मिथिला के जे कल्चर छै से बाहर देश स लोक सब ऐल
अपन धोती कुर्ता के पकैड़ क ओकर कोट पहिर लेलियै आ ओ सब आब वएह लीलन पर आबि रहल छै।
ओसभ देखै छियै आबैत छै जेना एकटा अहाँ देखने हेबै एहि बीचमे अपन सभके जे फेमस अछि मिथिला के राज कैम्पस ओहि मारिते लोग ऐल छलै बहुत बड़का मतलब यू एस या यू एस ए के एगो ऐल छलै टूरिस्ट ओ देखलियै ओ धोत ती कुर्ता पहिर क पूरा घुमै छलैयै त देखियौ अपना सब तऽ ई
अपना सबके घूमैत लाज होइया जा आ राज कैम्पस घूमै लए की जायब कतहु नीक जगह जैब यू एस जयब यो पहिले अहाँ अपन मिथिला ते एक्सप्लोर करु तहन बाहरके संस्कृति के सोचब
हँ सएह सएह तऽ छै लेकिन की कहब मतलब अपना सब तऽ कऽ रहल छी लेकिन देखौयौ
भावए ने वैह कहे छै ने दूर के ढोल सोहावन लागे छै अपना लग जे छै ओ चीज के लऽ क खुसे नै भऽ रहल एतेक सुन्दर संस्कृति एतेक सुन्दर लोक कहू तऽ एतेक बातचीत मदद के भावना कोनो समाज मे रहै छै जते अपन सबके समाजमे अय।
नहि से तऽ छै ओर देखियौ बात ई छै ने जे अपना सब न ई सब चीज के छोड़ि रहल छी लेकिन नहि छोड़बाक चाही कियैक तऽ देखियौ एहिसभ चीजके आबै वला समयमे न बहुत लोक के खगतै अपना सब जेना देखै छलियै जे रंग बिरंगक लोक पहिले अप अपने घर मे तरकारी सब उपजाबै छलैए अपने स लोक सरिसो ऊपजेलक ओकर तेल पेरेलक लेकिन आब देखै छियै जे बाहरी खाइत खाइत आब गामो सब आदमी
यौ अब अहाँ कए टा बच्चा के मुंह स नाम सुनबै अपन सबके जे अरकञ्चन, तिलकोर आ सब पिज्जा, मोमो दिसन भागल जाइ छै।
हँ ई सब देखियौ अर कञ्चन भेल तिलकोरके तरुआ भेल खमहौरके तरुआ भेल तकर बाद स जेना भेल कुम्हर के कुम्हरके आइ काल्हि देखैत छियै कते वेराइटी बनैत छै लेकिन अपन सभके घरमे देखै छलियै कुम्हरके लोक पहिले कुम्हरौरी बनवे छलेै मुरई के मुरौड़ी बनबे छले मुरई ओ सब देखै छलीयै लोक सब जेना पहिल देखौ इएह सब चीज ओहिमे बनैत छै तऽ लोकसभ ओकरा लेकिन अपन सबके मिथिला मे ई सब चीज बहुत पहिले से छलैयै आइ काइल ने लोक सब केमिकल दऽ क स्टो टोर करैत छै लेकिन पहिलेके अपना सबके मिथिला मे है की छलै जे लोक पहिले ओकरा कटलक, सुखेलक
कोन रहै घर के बगलमे हर चीज के बगान रहै छलै जहिया जे खायके मन सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग जे कहे छै आइ काल्हि
नहि से ओ सब देख सब्जी सब तऽ होइते छै लेकिन जेनाकि देखियौ भेल कुम्हरौरी दौरी, अदौरी, दनौरी ई सब जे हय ने ई सब लोक पहिले अब आब ने एखन के आदमी सब मतलब ई केमिकल स् अपना सब तऽ कते से ई सब चीज बुझे छलियै जे स्टोर केना कयल जाइ छै कोनो भी चीज के केना राखल जाइ छै।
लेकिन तैयो लोक केो हमरा सँ प्रभाविक नहि लागै छै यूरोपियन सभ्यता दिसन जयल रहल छै। ओ ई पहिरनाइ, ओ पहिरनाइ ई, खेनाइ पी् जेे खायब। हम सुशी खायब तेहन-तेहन नाम सुनै छियै जकर हमसभ नामो नहि सुनने छियै।
हँ देखियौ से सब तऽ छै आओर सब देखियौ ई बात जे छै ने से आब मतलब भऽ रहल छै लेकिन की करबै लोकके सभके लऽ दऽ कऽ चलब।
चलब हँ लेकिन ई छै जे देखियौ कतबो पैघ देश से कतबो दोस देखियौ दोसर के संस्कृति के सम्मान देनाइ नीक बात छै। लेकिन दोसरके संस्कृतिके पकड़ैके चक्करमे अपन संस्कृति खतम कऽ लेनाइ बहुत खराब बात छै।
सएह तऽ हम कहि रहल छी देखियौ। ईसभ अपना सभके देखियौ जेना मिथिलेमे छै भोजे जे होइ छै तऽ भोजमे देखियौ बाहर सबमे की होइ छै अहाँ दोसर देश की बात कह छी हम दोसर अह ब स्टेट के बात करियौ ने देखौ अ अपन सभके गाममे इहे जेना भोजे भेल तऽ अपन सभके जे अड़ोसी-पड़ोसी रहल सभ आयल। मतलब काज केलक एक दोसर के साथ केलक एक दोसर लग जे दस आदमी एक जगह बैसल दस रङंगगके गप्प केलक तऽ ओहिसँ ई होइ छै जे वातावरण नीक रहल लोकके मतलब माइंडो-माइंडो मे
हँ रिलैक्स वे रिलैक्सन के एगो बहुत नीकमे छै जेना अपन सबके चौक भेल या कतौ जााके बैसलहु आधा घं्टा बात केलहुं। बहुत देखियौ बाहर के लोको कते एहन-एहन स्टार्ट अप हो छै। जाहिमें लोक एक दोसर से बात करे ला पााय देय छै। जे माइंड रिलैक्स हुए अपना सब लग ओ चीज अछि त ओ चीज के एहम ने अहमियत नहि बुझाायया।
हँ लेकिन देखियौ अपना सबमे ई छै ने उएह कारण जे लोक दस जगह बैसल दस रंग के गप ल तैं देखै छियै अपना सबके गाँवमे एखनो लोकसभ बेसी आदमीसभ, पुरनका खा खास कऽ पुरनका जमानाके आदमीसभ जितना अपन सभके बाबा अपन सभ परदादा ओ सब देख एखनो ओते बीमार नहि पड़ि रहल छथिन लेकिन अपना सबके कखनो माथ दुखा लागल कखनो किछु हुअ लागल किए होइ छै ईसभ चीज उएह दुआरे ओ सब देखियौ अपना सबके गाँवमे की छै, अपना सबके गाँवमे लाइन कम रहै छै नेटवर्क कम रहै छै ताहि कारण लोकसभ बैसै छै अपनोसभके गाँवमे जे अगर नेटवर्क बढ़िआँ चलय लगतै लाइन हरदम रहय लगते तऽ बातचीत तहन केना छोड़ि देतै लोक सब एक दोसर जगह बैसना छै। छोड़ि देते तऽ एक हिसाब से देखियौ तऽ गाँव के अगर बेसी डेवलप भऽ भे कनि-मनी ठीक छै लेकिन एकम ओ मतलब सिटी जेना डेवलप जे हुए लगतै त ओ चीज कनि दिक् को छै खास कऽ-कऽ मतलब हेल्थ के लेल
कमी तऽ मतलब अपना सबके इएह ने जे अपनो संस्कृते ग्लामर मे चूर भऽ गेल छै जे हम छी भाय हम भारत के छी तऽ आब हम यूरोप बला ने डेली कोट पहिरतै हम कोट कियै पहिरब हम धोती कुर्ता में किया नहि रहब
हँ हँ सही बात छै लेकिन देखियौ
कपड़ा त मौसम पर डिजेन होई छै अपन सब के जहन गर्म रहे छै जॅं अपन सबके पूर्वज बनेने अहि धोती, कुर्ता, गंजी जे सब चीज अपन सभके ऋतु के लेल एकदम शुद्ध अइ जेकि जैसब पहिरक तैयो पहिरब हम जींस पहिरब शर्ट पहिरब किया पहिरब यौ
ओसभ देखियौ अपन सबके जे पूर्वज रहथिन ओ एते मेहनतसँ ईसभ चीजके सोचलखिन जे कोन मौसममे केहन चीज हमर मतलब हमर मतलब अप पन मतलब जेनरेशन जे हमर आगाँ बला हैत बेटा, पोता ता हमर बेटा पोता सबके नीक हैत ओहि हिसाब स ओ सब सोचलखिन लेकिन अपना सब ओहि हिसाब स ओहि चीज के केयर नहि कऽ रहल छी तऽ ई चीज देखियौ तऽ एक हिसाबसँ गलत बहुत छै लेकिन तैयो देखियौ एक एक आदमी के आगाँ देखियौ एक आ लोक कहै छै जे एक आदमी पहिले कदम उठेतै तहने ठीक हेतै लेकिन एक आदमी उठबै तऽ छै लेकिन ओकर साथ साथ लेकिन बहुत आदमी नहि ने दऽ रहल छथि ताहि कारण देखियौ
आब जेना देखियौ किछ किछ ब्लॉगरे सब छैथ जेकि मिथिला के अथी उठा रहल छैथ जेना एकटा प्रणव झा छथि एकटा छ हँ एकटा छोट छिनमें अखन धीरे धीरे निखिल एकटा छथि ओहो बहुत आगू बढ़ि रहल छथि
हँ यौ हमहूँ बड नाम सुनने रहियैनि एगो छथिन कथि कहै छै पहिले हुनकर चैनल के नाम रहनि अपन ब्लॉग लेकिन आब ओ निखिल वत्स मैथिल कऽ कह छलखिनै ओ शायद अहीं गाँव दिसका छथि लेकिन ओ जे छथि ने ओ हुनकर हुनका जे छनि ने
कनि ओ उनकर ओ औरो जगह जॉब करै छथिन तैं समय नहि दऽ पाबै छथिन आब अपन क ब्लॉगिंग पर
हँ से सब तऽ छै लेकि
नहि तऽ उम ओ ओ इएहसभ तऽ एकटा छथिन जे लोककेँ जागरूक करैत छै जे नहि एखनहु अहां मिथिलाकेँ धऽ कऽ रहू अखनो जेना अहीं पढ़ै लिखै लै बाहर पढ़ै लिखै लै बाहर रहै छिय तऽ ओकर हुनकर वी वीडियो देखला बाद अलगे खुशी होइत हैत जे चल भाय आय ई
हँ से सब तऽ छै आओर सब कहियौ तहन हमर सबके गाममे तऽ काल्हि अछि भोज। फेर परसूओ अछि भोज अहूँ सबके गाँव दिस भोज भात एक न हमर सबके गाममें देखियौ हमर सबके
काइल काइल मूड़न के भोज रहे बुझलियै
देखियौ हँ हँ से बात ठीके कहलियै मूड़न के भोज जे हय छै न ने ओकर मतलब अलगे आनंद हय ओहिमे अहाँ मतलब ओहिमे अहाँके रंग बिरंग देखियौ बर्खी सब में ई हय छै जे बरखी श्राध में जे अहाँके प्याज, लहसुन सब नहि भेटत लेकिन मूड़न के भोज के अलगे आनन्द छै ओहिमे अहाँकेँ सब किछ खा सकै छि।
आ ओहिमे इहो रहै छै जे अपन एकटा मोनमे अथी नहि रहै छै। कोनो चिज लै मतलब एकटा खुशी के अवसर मेन गप छै, एकटा खुशी रहै छै।
काइल-काइल जे हमरा सबके भोज ऐछ ओकर बाते देखियौ मुड़न के भोज हमरो सबके रहै ओय दिन लेकिन हमर सबके देखियौ हमर सबके कपाड़ एते जोरगर रहै मिथिलाके आ